हेलो हेलो
हेलो हँ राजू
प्रणाम दीदी कही यर कही यर सब आँ ह की मैच देख रहलिय की करी
बैठर बै मैच र खे जे है अभी कुछ सोचनी है कि नय कुछ करे ह खाली
कथी सो छै कथी स छै
कही कुछ जॉब आरके कहीं कुछ जॉब आर के बारे मे कुछ
अभी कहाँ स
बताइ ने पढ़ पढ़ लिख के आदमी कछ जॉब आर नय मिलै छै आज कल कि कहियै ही आर पढ़ लिख के की करे छियै कुछो नय कुछ रोजगार आर मिलबे नहि करे छै जेकि बैठै कछु रोजगार करे आ
ह
तह कुछ सोचले है ने कऽ कुछ अलग से करो कुछ
हम पैधे रहलियै देखी
ह ह तऽ कि करते
अच्छा।
पढ़ले लिखल सभ घुमि रहले हन कि कहे छै कही आदमी आ जिया जाई छै पढ़ते पढ़ते आ कही कोई नोके नहि निकले छै नौकरी आर निकालै सरकार ते न आदमी कुछु कुछु भरबो करतै आ मेन बात छै बिहार आर मे किुछु कारखाना आर भी लगाबे नहि ने छै बिहार झारखण्ड कह कुछु लगबे नहि छै वही सभ होई जाई छै
सट
बेरोजगारी एकदम। चरम सीमा पर करटि देलके
हू।
मेन बात। छै देखिय पढ़ल लिखल सभ छै आजकल सभ पढ़ल लिखल छै लड़की से लए कऽ लड़का तक
हूँ
नहि छै सभ पढ़ले लिखल छै। आ नौकरी ओतना छै न
हू
आने तऽ आजकल हॉस्पिटलो आर सरकारी प्राइवेटे होई गेलै हन कि दे
प्राइवेट ने अथी रखै छै ने स्टा
ह वसे हमर बगल भऽला के रखलकिन सुनने लेकिन हल्ला कले छौ कि हॉस्पिटल मे नौकरी लागि गेलै नौकरी लागि गेलै बिन पढ़ले लिखले हमरा तऽ समझे मे नहि एऐले हाले फिलहाल राची जायके ज्वॉइनिंग लेकै तऽ ज्वइनिंग जकेॉस्पि ओजे से कागज पत्तर देलकै जाइए आप वहाँ ज्वाइन कीजएगा
पापा
घर के बगल मे नहि रहै छौ जे
ह ह
ह जे पड़ी तऽ तऽ हॉस्पिटल मे काम करे छै
ठीक ह तऽ भुला हफ्ते
ह डॉक्टरके असिस्टेट कहलकै तऽ ओकरो आर तऽ तनखा बीस हजारसँ कम कि रहै होतै कि
बेचै बेचथिन।
नहि राजू बीस हजारसँ कम कि रहतै तनिका
वैसनो आर मे कुछो मे आबहो न तोरो आरके तऽ ठीक रहौ
आजकल घरे घर तोरा मिलतौ ट्यूशनो आर पढ़बैवला की करतै आदमी किछु सोचैय छियै देखे छियै कि हमरा से पहिलेे आगे सब सोच कऽ बैठल छै किछ सोचैयो लायक नै छोड़ै छै इहै सब हो जाइ छै
कितना आदमी पढ़ि लिख कऽ की करै छै
ओ कि बनलौ अभी
झिंगा
ओ दाइल भात झिंगाक केँ सब्जी
ओ झिंगा केकरा कहै छै जे धारी धारी वला रहै छै ओ वही न
नै प्लेन बला
तऽ प्लेन वला कऽ ओकरा नेनुआ कहै छै
आ झिंगा कहै छै ओकर जे धारी धारी रहै छै ओ न एगो नै झिगुरी छोटका कहै छै झिंगा ओकरे कहै छै बड़ा बड़ा जैसा रहै छै नेनुए ऐसन रहै छै ओकरे कहे छै झिंगा आ ओकरे छोटका रहतौ सतपुतिया हो जाइ छै की आ दिल्ली वला पढ़ाइ की होलो ओकर रिजल्ट हेलो दिल्ली वला रिजल्ट की होलौ राजू हेलो